त
हाल चाल छै। ओ
हेलो ठीक छै। अहाँ कहू की हाल चाल
हमरो ठीकठाक, की सभ भऽ रहल छलै?
हँ, आओर सभ गोटी कट्टी छै।
हँ सभ ठीक ठाक छै।
पॉज नहि लऽ कऽ, तेज तेज बात करू ताकि टाईम रहै नीक जकाँ हँ
की सभ करै छैन हें
ह और सभ पढ़ाई लिखाई केहन चल रहल छै।
ठीके चलि रहल छै।
आ गाम के हाल चाल सभ
गाँव के हाल चाल की रहते ठीके छै। चलि रहल
एँ आओर केकरो सभकेँ कहने छलिह, ऐप दुआरेमे?
आओर केकरो सभकेँ कहने छलिह, ऐप दुआरेमे? देलियै, तीन चारि आदमी केलकै डाउनलोड।
चारि पाँचटा लोक हमरो पास छै, करबे एकटा। भाय छै। दूरके एकटा हमर अपन दोस्त छै, समस्तीपुरके। ओकरा अगर मैथिली आबऽ हँ, तऽ बात करू।
करबा दियौ सभसँ डाउनलोड, जते आदमी बढ़तै ओते जादे पैसा हेतै।
हँ, से तऽ बुझि रहल छियै हम। आओर सभ कहू
आओर सभ ठीके छै, अहाँ कहियौ, की सभ भऽ रहल छलै?
अखन तऽ मार्केट से एलहुँ। मौसम केहन छै गामके एहिठाम तऽ मौसम एकदम सेक्सी भऽ रहल छै।
मौसम तऽ पाँच छओ दिन से ठीके छै। आइ कनी धूप उगि गेलैए तऽ उएह कनि गरमी छै। जादे
धूप गई गेलय ओहिठाम?
हँ
एहिठाम तऽ बारिशके मौसम छै पूरा काल्हि तऽ बारिशो भेल रहु मूसलाधार
एम्हरो पाँच छ दिनसँ ठीक ठाक मौसम रहै, लेकिन गर्मी। काम नहि होइ छलैए।
कहै छलु छोटी कब कखे एतो दिल्ली से।
छोटीके टिकट छै, एगारहके बारह तारीखके एतै।
अच्छा, साथमे चचा जी सेहो? हँ ओ कखिन जेथिन
पता नहि आब उ कतेक दिन रुकथिन एतऽ गाँवमे
अच्छा बबीआ कहै छलै कि गाम जेबहि रे
कहिया
बारह त बारह तारीखके अएबे करतै ने ओ सब तऽ पन्द्रह के तऽ हमर टिकट छै झाँसी के तऽ केना एबौ गाम फेर
अहाँ तऽ कहे छलियै जे आउ गाँंव तब आयब गाँंव लेकिन एखन तक
कथी भेलै अरे काम तऽ छै की कहू भरि दिन मार्केटे एनाइ जेनाइ लागि रहल छै अच्छा
ह
सालनी के केहन चल चली आ
ठीके ठाक चलि रहल छै
अनुराग के की भेलै किया भऽ गेलै रिजेक्ट
पता नहि किछु अपशब्दके प्रयोग कयने रहै तै ई लऽ कऽ कैंसिल मारि देलकै हँ
अच्छा
आवाजो नहि आबि रहल छलै सहीसँ तऽ आवाज सुनाइ देतै तखने एक्सेप्ट हेतै काॅल
ओकर हमरो बहिन सँथे तऽ देखबैत छलैय कि कॉन्फरेन्स रिकॉर्डमे
हँ
कि रिजेक्ट भऽ गेलै किएकि ऐं सामने वलाके आवाज नहि आबि रहल छलै
ह
तैं दुआरे
हँ भऽ जाइत छै नेटवर्क इश्यू रहल यए आवाज नहि आयल सहीसँ ओहि सभसँ रिजेक्ट कऽ दै छै
अच्छा
ह
और सब कहू
और सब ठीके छै भऽ गेलै खाना पीना
नहि यौ अखन कत राजन के मैसेज कयने छलियै हन वाइह एडिटके बारे मे
की कहलक
एने जेना बत बतेलक सब करै लए कहलक कि रोज पोस्ट करू रोज पोस्ट करू साथ मे हमअ र रति अ साँझ भ कऽ मैसेज केलियै कि मूवी कनि मनि सिनेमा सबके नाम दियौ तैँ ओकरा मे से के छोटका छोटका क्लिप सब निकालिकऽ हम एडिट कऽ सकहु तऽ देलकै चार पाँच टा मूवीके नेम ओकरामे छलैय एकटा आशिकी तारे जमीन पर रॉक स्टार सब रोमंटिक मूवी सब
हँं आइ काल्हि तऽ उएह सब के चलती छै जनता जाादे पसंन्द करे छै उएह सब देख नय तब मेहनतो जाादे करब
ओकरा ओकरा जे छलय इंस्टाग्राम पेज बाप रे बाप कथी नाम छै ओकर सोना सोना के वेलबसन के जे पेज छै ओहिठाम देखनि कॉलेज मे जखन छलियै तऽ ओहि टाइम पर दसो हजार फ खोलऽ नहि छलै ओकरा पास आ काल्हि रातिमे देखलहुँ तऽ पच्चीस हजार अ छ छब्बीस हजार फल
हमहूँ देखने रहियै दस हजारके रहै तखने पता नय आब कतेक जल्दी बढ गेलै
बाप रे बा ई तऽ ओकरो पीछा छोड़ देते यो राजन के
जान के ह ओकर व्यू दऽ रहल छै ने मिलियन मे ताहि दुआरे
हँ एकर व्यू ढ ढेर एकर ढेर पोस्ट सब हमर कॉलेज वाला सब लाइक केने रहे छै मतलब पूरा सबके फीड मे ई हर जन के फीड में रहइ छै ई छौड़ी
हँ ह
राजनो कहै छलै कि ई अ म्म तनी रिलेटेबल रीलसब बेसी डालै छथिन ताहि दुआरे हिनकर व्यू जे फोल्लोवेर त बढ़तइ नय यौ कहू की डालू आइडी के नाम
ह आइडी के नाम कि अपन नाम सँ
अपन नाम नहि नहि नहि नहि अपन नाम नहि देखबे चाहै छै
तब तऽ कोनो दोसरे चीज सोच लियए कोनो एहन जे ठीक ठक रहै
अच्छा मतलब इएह चीज करू ने ई नहि कि एडिट दोसर करै लाग
हँ हँ ई डीही इएह करू देखियौ के केना की जाइ छै
हँ डेलियए पोस्ट करबै लैपटॉप तऽ छैह हमरा पास तनी छै दिक्कत की मेहनत लागै छै बेसी हँ आ हर दिन नया नया सोच चाही ने कि अहाँके केना केना रीलमे लिखब ताकि लोकसभ अहाँ अपनसँ रिलेट कर सक बुझलहुँ कि नहि
हँ तऽ एहिमे कनि दिमाग लगबय पड़त आ टाइम देबऽ पड़त
हँ ओना दे इसभके पेज देखिते रहबै ओकरामे से कनि कनि टेक्ट चुरा चुराकऽ डाइल देबै आओर कथी
हँ आइ काल्हि इएहे होइ छै जदातर कहाँ कोइ जादे मेहनत करऽ चाहे
सार्थकोके पेज देखलियै तऽ सार्थकोे तेहने काम करै छै ओ ओकरो भ बड़ तेजी से फॉल मम बाइस सो फलोर भऽ गेलै ओकरो
राजनके शुरुआतमे जे रहै आई डी तऽ ओहो पहिले अहिना करै थीम बना लने रहै एगो एहिपर टैक्स्ट मारि दै चुराके आइडी सँ त ओकरे
हँ कहने रहे अन्जान रास्ता वाला जे पेज छलै ओकर जेकरा बेचि कऽ आइ फोन लेलै हँ ओ तऽ ओ ओनाहिए काम करै छलै सबटा थिम चूड़ा चूड़ा कऽ
ओ आई डी तऽ आब बेकारे भऽ गेलै जखन से बेचलकै ओ आई डी तबसँ बेकार भऽ गेलै ओ आई डी पूरा गिर गेलै ओकर रीच
हँ हँ
नीक आदमी के हाथ लगेतब ने आइ डी
बात ओहो छै ने कि अहाँ बेच देलहुँ आई डी आई डी बेचयके बाद अहाँ के पेज के थीम छले कथु आर मतलब अहााँके लोकग सब देखे छलै कथु आर ले अहाँ खोल खरीद लेलहुँ पेज खरीद लेलहुं के बाद क कथुआरे काम शुरू क देलहु त लोक सब अहां के नहि देखै छै
ओहिसँ ऑडियंसो कम भऽ गेल हेतै
हँ ताहि दुआरे
उ आइ डी लाइगो गेल रहै गलत आदमीके हाथ उ अजीबे तरीकासँ पोस्ट करै छै तऽ की हेतै ओ आई डी पर
अच्छा
देखियौन आइडिया अहूँ बनायब तऽ एक्सपेरिमेंट करैत रहब कोन चीज से ज्यादे व्यू जा रहले ओहिके हिसाबे
ओना हम एक एकेटा पेज पे एके थीम चलबै जेना हम ई पेज खोललहुँ खोललहुॅं तऽ ई जेना ई तब एडिट डालै छै तऽ नहि डालब अगर दोसर चीज ट्राइ करैके रहै तऽ हम नया आइ डी से ट्राय करब किया कि मानि लिऔ अहाँके रीच तनि मनि भेट उ्म भेटे लागल एक लाख दू लाख भिउ आ ओहि बीचमे हम कथी कन्टेन्टे आओर अहां अड़बड़ गड़बड़ कर देलहुँ तऽ रीछ खराब भऽ जेतै ने
हँ इहो बात छै
ताहि दुआरे तनि टाइम लगे तऽ लगे लेकिन आरामसँ क्रोमो त्रोमो देखै छियै भेट जेतै तऽ बढ़िएँ चुनाके
हँ देख लियौ शुरुआतमे शुरुआतमे कनी दिक्कत होइ छै लेकिन बादमे फेर सब सही भऽ जाइ छै जब प्रमोशन आबऽ लगै छै तऽ
ओते दिक्कत नहि रहै छै लोक आदमी के कामो करे मोन लागल पैसा आल त
आँ
हू
राजन कते बना तेलक आहाँ के उ तऽ छैेइ जी जी इम्पसन् चाही
एतऽ तऽ एतेक गर्मी धूप आबि गेलासँ दिमाग खराब भऽ रहल अछि।
अच्छा अखन सोतल छलौ की?
की
आखन सुध
नहि, अखने तुरते नहा के एलहुँ हे, आब जायब खाना पीना खायब।
तबियत केहन छै?
ठीके ठाक छै, तबियत
दवाई सभ
फोन कटि गेल, फोन कटेवला हइ। सबमिट कऽ देबै, याद सँ।
हँ, ठीक छै। मनाम